तब
ह नमस्कार
नमस्कार अहाँ की करै छी
हम कुछो नहि करै छी अहाँके की करै छी
हम तऽ टहलै छी अहाँसे बात करै छी आ तनि पानि पियै छी
आछ चलिय और बतैए न अहाँके खाना खा लेलियै
हँ हमसभ खाना पीना खा लै छी अहाँ खाना पीना खयली हँ
हँ हम हु खाना पीना खा लेली
अ काखन कि खियाल की की चीज खयले छी
हम खयली छी पूरी खैलियै हए फिर अ सब्जी खैलि ह फिर मिठाइ खैलि ह दही चूड़ा खयलि यहि सभ खयली अहाँके की की खयलि
आब तऽ खयलियै भात दालि सबजी आ तरकारी खयलै छि खूब नीक लागै छै खायमे
ह्म भात दल सब्जी तरकारी तऽ खा काफी अच्छा लागे नीक ल स्वादिष्ट लागै छैइ आओर बतइयै न
हम बोलै छी कबो कबो अहाँके मिलाय मिलाय छी कि कबो कबो जब भूख लागै छैइ तऽ दालि भात सान के खायमे खूब नीक लगै छैइ लागै छैइ कि की बनल छैइ आज दालि
हँ ई तऽ बात छैइ
हमरो कबो कबो खूब कसके भूख लागै छैइ तऽ हम खूब मिलाइ छियै कि आजू की बनैइ छैइ तऽ ओहिमे कबो कबो देखै छी तै छी ओ आजूके खाना कितना नीक बनै छैइ
हँ अहाँके सही बोलैइ छी
और बताई अहाँके तबियतसभ नीक छै
हँ हमर तबियत नीक छैइ अपन बताई घर परिवार में माता पिता भाई बहिन अपन खुद के नाना नानी बाबा दादी अहाँके उ सबके स्वास्थ्य नीक छैइ न
हँ हमरा पूरा खानदान के सबके स्वास्थ्य नीक छैइ अभीये तऽ दस बजेके करीब हम सबसे बात करलियै नाना नानी से कि ओ लोकके स्वास्थ्य ठीक छैइ उ बोललै ह हमर स्वास्थ्य नीक छैइ मम्मीसभ तऽ सुति गेल छैइ खाना पीना खाके अहाँके माता पिताजी तऽ सुति गेल होइ छैइ अभी तक
हां सभकेऊ सुति गेल छै
अहाँके घर में अकेले बुदबुदाय छौं न
हँ हम पागल लेखा ए ले। बुधब अहूं के तऽ घर में अकेला ही बात करत
आ तऽ हम ऐसे अंगना में न छी आ अंगना में तऽ टीवीओ के आवाज रहै छै
हँ अ तऽ का हो गेल अकेले अकेले ही तऽ अच्छा लागल हय बात करे मे
हमर तऽ छोटे पापा रात भर अपन टी वी चलायबे करै छी रात भर सुति जाइ छी टीवीए खोलि कऽ
अहाँ के छोटे पापा त दिमाग से फिरल छियै
आब उ छोड़ू त की बतबै हँ मतलब की हर दिन हर रात के आबैइ छैय
हँ हर रात के हम सुनै छी ह
अच्छा अहूँ तक सुनाई देबै छी हँ टीवीए के आवाज जाइ छैइ हं पूरा घर तक आवाज जाइ छैइ कबो कबो
ह ओई से तऽ अहाँ सभन के अहाँ सभन के दिक्कत होइ हो तै सूते में
नह तऽ हम वापस सुति जाइ छियै उतना कोन बोले जाइ छैइ टीवी ला हम ओतना धेआनो न देबै छी जेकरा टीवी छै हुनकर टीवी छै ह हुनकर टीवी छै उ चलाबै छै हम की बोलू
हां सही छै
ओ आओर बताउ खाना पीना की होइ छै खाना पीनामे आब की की खाना बना लेबै छी
हम खाना पीना में दाल चावल सब्जी रोटी भुजी भुजिया सलाद चटनी फेर हम बना ले छियै मुर्गी के मीट खसिके के मीट फेर मछ ली बना ले छियै फेर बना ले छी अंडा कढ़ी बना ले छियै अंडा के अमलेट बना लैय छी अंडा के सब्जी बना लैय छिअइ फेर अहाँ से बता दू कि हम अण्डा फेर मुर्गीके बिरयानी बना लैइ छियै खस्सीके बिरयानी बना लैइ छियै फेर हम बना लैत छियै पनीर टिक्का पनीर चिली मोमोज चाऊमिन पास्ता मैगी सब बना ले छी और बताइय न अहाँके की की बना लैय छिअइ अहाँके खाना में की की पसन्द छै
हम तऽ जादा कुछो हमरा उतना नीकसै न बनाबे अबैइ छैइ लेकिन कूकरमे दाल भात बना लय छीअइ आ तरकारियो मे सोयाबीनके आलू उसिन ई सभके बना लेबैत छियै तरकारी खूब नीके बनि जाइत छै अभी मीट उट ना सीखने छी बनाबे के अभी ओतना खाइ ली ना तऽ हमरा मोनो न करै छैइ आ पनीरके कऽ ले आबै छी आ ओकरा भूज देबै छी बढ़िआँसँ चावलमे मिलाके आ ओकरे सानि उनिके रस प्याज उआज गला के मसाला डालके बना के आ उहे खा लेबै छी खूब नीक लागै छै ओकरे हमनीके पनीर बिरियानी कहै जाइ छै की अहाँ बताउ ने अहाँके पनीर बिरियानी आ पनीर टिक्की आ पनीर चिलीमे की की अन्तर बुझाइ छै हम तऽ खूबे नाम सुनले छी खूबे खैले छी
हमरा तऽ हमरा तऽ ओइसे कोनो अं खत्तरनाब बुझाइ छैइ क्योंकि पनीरों सबादबा सेमे रहै बराबरे रहै छैइ तऽ हमरा अ सवाद के थोड़ा ऊपर से जवन डालल जाइ ओकरे सबाद में अन्तर छै बाकी त पनीरबा के स्वाद त बराबरे
बने गेल रहे छी ह जे ते मिलल रहे छै हमनी कगेल रहे छी त खाय छी त मतलब ओह पे हम पनेरो‌ टिक्की खाय छी पनीरो चिली खाइ छै तऽ पनीर टिक्की तऽ तनी बढ़ियो लागे छै आ पनीर चिली भी ओसने रहै छै खाली ओहिमे तनी मसाला जादा हो जाइ छैआ तनि ओकरा नूनगर कर देबे छै समझली काम लागै छै ऽ ओसभ हमरे में से ले ले कऽ खाइ छी वैसे अहाँके पता छै मोतिहारीमे पनीरके सब्जी केन्ने मिलै छै हमरा पते न चलैइ छै की केन्ने मिलै छै अभी तक हमरा खाली केक उक पता छैइ की केने मिलै छै
मोतिहारी में पनीर के सब्जी तऽ मिलै छै महौ मंगल सेमिनरी इसकुलवा ना छै
हूं
ओ नहि मिलै छै
अहाँके न निमनसँ पता छै ने
ह पता नहि छियै लेकिन सुनले छियै कोनो ल का कहै रहै छियै की एने बड़ा अच्छा पनीर के सब्जी देबल छी
हमरा त निमन सँ न पता छै
हँ पता छी पता छी पता छी हमरा चनमारी चौकौरी छियै पनीर के सब्जी खैले छी बड़ा नीक लागै छै
ढावा छै
अ न ढाबा छै
हँ त होटल बात होटल मे त बात रहै छै तनी दम तऽ रहै छै होटल मे
नहि लेकिन ढाबो बड़ा नीक लागै छै ढाबो प
ढाबो पे ठीक ना न रहै छै ओ ओ सब कितना लोग खाइ छै ओसभ बार बार अपन मतलब कि हाथ स पसीना पोछै छै
न ओ ढाबा छै लेकिन ओ ढाबा मे ब बड़ा साफ सफाई से रहै छै ओ ढाबा मे हमेशा काफी भीड़ लागल रहै छै काफी आदमी आबै छै चारि चक्का वाला भी आबै छै ओकर पकौड़ा खाय ओकर चना आओर घु घु घुघनी खाय हेरोमे के बड़ा नीक नीक पनीर के सब्जी भी बनावै छै साकाहारी खाना भी देबै छै काफी चीज बेचे छै बाड़ा चलैत छै ओकर आ नीक से बनाबै छै ने केहू इहे देखै छै कि साफ सफाई छै कि न लेकिन ओ बहुत दिन से छै वहाँ पे ढाबा खोलले तऽ ओ बड़ा साफ सफाई से खाना उना परसत छै साफ सफाई से हाथ गोड़ धो के तब खाना परसत छै बड़ा नीक लागल खा के वहा बड़ा स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनावै छै बड़ा साफ सफाइ से सब काम उम करै छै वहााँके अहाँ
ई तऽ अहाँके एकदम ठीक कहैत छियै कि ओ कोनो कोनो होकै छै जे खूब नीमन बनाबैत छै अहाँ जैसे एखने बतयली कि ईसभ दोकान होकै छै तऽ हमहूँ एगो अपन इसकुलके सामने जे पूड़ी य नहि छानैत छै
हँ हँ हँ ओहिमे बारह हम खाय ले छी
तऽ उ देखे छी तऽ ओकर पानी उनी के देखे छी त हमरा बड़ा घिन लागे छै
न लेकिन ओ साफे सफाई से बनाबै छै
फिर भी ओकर पानी उनि जो आदमी पियल ह मंग वग वाल
हँ तऽ हम का करी पता हइ अहाँके हम तऽ पहिले साइकिले से जइ पढ़े इसकूल तऽ हम एयये तऽ हमरा भूख बड़ा जोर से ल रहै छी तऽ पहिले हम जाके पहिले ओहि होटलवामे खाना ढाबोमेमे खा लैै छियै फेर पानि उहे न पिय छियै हम इसकूलमे जाके काले मे चला के पानि पी ले छियै
ख स्कूल के कल के पानी खूब नीक
बड़ा नीक आ ऐस हम खाना खााय लागी आधा घण्टा बाद पानी पियै छिय
अहाँ मतलब ई बात याद छै के की बोलल जाइ छै मतलब भूले छी हँ अपन इसकूल के रास्ता में जाइ छै तऽ एगो शीरष मे एगो छेना के जलेबी के
हँ ओ बाबा के हमरा जजमान छै
ओ खूब नीक नीक लागै छै हम तऽ जब
क बेर हम फ्री मे खाना खैले छी क बेर ओहिमे मिठाई फ्री में खैले छी
न ओकर जे जलेबी हो कहे छै त हम जब जाय छी त वहां पे पकौरी या जलेबी हम जब मामा जी
वहाँ पे पकौड़ी न मिलै छै वहाँ पे मिलै छै जिलेबी मिलैत छै फेर लिट्टी मिलैत छै समोसा इहे सब मिलै छै
न न जो सीरसे में दोकान छै ओ में देखियो ओ पकौड़ियो मिले छै हम केितना बार हम खुद खैले
नहि तऽ हम गेल रहै ने तऽ पकौड़ी उकौड़ी नहि रहै छी
आब हमरा न पता लेकिन पकौड़ी किया होइ छै स्टील रप
हँ तऽ शायद आब बनावै होतै
हँ तऽ हमहुँ चलैत छी अहाँसँ
अ धन्यवाद नमस्कार
हँ अपन ख्याल राखब ठीक छै भाई